कहियो की हाल समाचार छै?
ठीक छै अहाँके?
अपनो ठीके छै।
अच्छा की कऽ रहल छी।
कहाँ कुछो, बौआ औरके तैयार केलहुहन अभिये।
अच्छा नास्ता पानी भऽ गेल?
हँ सबकुछ तऽ भऽ गैल छै आब खाना-पीनाई ओतै हेतै घरे पर जा कऽ।
अच्छा ओतै हेतै। बगले में छै की?
हँ बगले में छै बेसी दूर नैय छै।
अच्छा तय दुआरे हँ हमरो भऽ गेलै।
अच्छा। कथी सब बनै छै खाना?
खाना भोज छै आइ।
ओ हँ हँ हँ अहाँके तऽ भोज यै।
हँ भोज छै।
नीके है। भोज खाइ लए जाइत हेबै कि पारस आनय लए?
नैय अथ खेएओ लै चइल जाइ छीयै नैय मुन भेल तऽ पारसे अइन लेब फेर मम्मी स सब लै अनय छियै तऽ ओहिमे खा लै छी।
हँ हँ ओहो नीके रहय छै।
बेसी खेए में नीक लगै छै जाकऽ सब संगे बात-चीत करू खेए स बेसी तऽ बातचीत होइ छै ओतऽ।
हँ हमहूँसब खेलियै तऽ हमहूँसब जाइ छेलियै खाय लए।
हँ हँसी ठिठोरी। हँ सएह बड दिक्कत भऽ जाइ छै खै काल में तऽ बड नीक लागत फेर जे
हूं हँ आ सब मुहें ताकैत रहत। केत्ते खाना लै छै नै लै छै गाम-गमक के लोक सब
से तऽ होइते छै।
कहलियै देखी अहाँ कहलियै कहलियै करू फोन कऽ लै छी बात कनि।
बीजी छेलियै कत्तौ।
बीजी कनि उ अपने छलखिन फोन केने।
आच्छा।
हूं कहलखिन जे बौआ और के तैयार कऽ दियौ अबय छी।
ओ अहाँ भऽ गेलियै तैयार?
तैयार की हेबय हमसऽ खाली साड़ी पेन्हलियै अते गर्मीमे हम की तैयार मइर जैब ओनाहिते। आइ तऽ एनाहिते जाइत-जाइत राइत भ‌ऽये जेतय आठ न तऽ बाइजे जेतय।
ऊं पइनो नैय पड़ै छै कनि पइन-तइन पैड़तै न।
तऽ छै लागल पइड़ जेतै तऽ ठीके रहतै। पर अभी कहियौ नैय पड़ऽ सेहै में नीक।
हँ हँ सैह तऽ हँ नैय तऽ पूरा घिना जेतय। खैलो नैय हेतै कऽ। फेर दोसरो टोल स आबय छै तब दिक्कत भऽ जाइ छै हूं।
दूके एक्के-एक्के मतलब कए गो दू तीनटा टोल अबैत हैत तऽ?
हँ हँ छथिन द चा हाँ चाइटा टोल छै। हमर सबके जकरा सबसऽ होइ छै।
हँ हँ हँ जेकरा आरसँ चलल।
हूं।
अना देखियौ धीर-धीरे हावा तऽ बहय आब जे कर
हँ हावा तऽ बहय या मेघो एकदम लागल अय तारो नै छै ज्यादा उम्मीद तऽ आइ है हेब्बे करत देखियौ न।
बस एक्केगो तारा है चाँद लग।
हूं, हूं अ।
देखू, किये भऽ जायत त निके रहत।
अखन तऽ आब साँझ पड़ि गेल, साँझ क घूमऽ में तऽ मधुबनी में बड्ड मोन लगय छै।
हँ, आ राइते के कतहु जायमें निक। लगत गर्मी में आ सेहो कनि हावा चलत। तब एना गर्मी रहय छै तऽ नइ निक लगय छै।
गर्मी रहैत छै कतहु जायके मोन करैत छै, घर छोड़ि कऽ।
उहूं, ऊहूं।
हं, कतहु नहि जायके मोन करत। उपर से जे कॉलेज सभ में जे कथुउ, असाइनमेंट सभ जमा। करय के भऽ जाइ छै तऽ बड्ड दिमाग खराब होइ छै। कते गर्मी मे दौड़बैत रहै छै, हँ हँ। हँ हँ। चारि महीना पर होइ छै आब, हँ भए जाइ छै कि। किछो ले ने किछो ले, दौड़ दौड़ाबैत रहै छै। अपना तऽ किछ होइ नहि छै, हँ हँ। आ कनिक-मनिक दूर नहि रहल आ, अगर गाँवसँ गेलउ तऽ बहुते दूर भऽ जाइ छै मधुबनी। आ मधुबनी में रहल तखन ठीक रहै छै।
आ आर के कॉलेज में तऽ अनाहिते भीड़ रहैत छै माइन।
सैहे बाप रो, बड्ड रहे छै भीड़ लेकिन कतौ थाहै ने छै कॉलेज के कत्त से स्टारट छै आ कत्त। खतम छै, बड़ी टा के कॉलेज छै हँ। बड़ी टाकै छै कॉलेज।
नीक है अपन।
हँ से तऽ छै। अहाँके बढ़िया ये ट्रेन के आवाजो आबेैत रहये।
भरि दिन पचासों टा जाइ छै।
जाइते हैत।
हँ जाइते रहै छिय ई ट्रेन।
हूं।
कहियौ आओर सभ माँ सभ कतऽ।
मम्मी सब नीचा में छै, हम एखन छत पर ऐल छी टहलऽ ले।
अच्छा, हँ छत पर तऽ हवा लगत।
ह लगते रहै छै ब।
हमहूँ छलियै छते पर फेर साँझके बेर भऽ गेलै तऽ एलियै साँझ पैर-हाथ धोलियै साझ त देखलियै।
हँ।
आब कहलिए जे, कनि बात-तात कऽ क मोबाइल चार्ज में लगा देबै।
हँ नहि तऽ लाइट के कोनो ठेकाना नइ।
हँ कहु पइन-तइन पड़ऽ लगतय तऽ।
हूँ।
तय दुआर आओर गाम गाँव त। टावरो नइ रहै हय से बात है न।
हँ सेह बुझिते छियै से सब, बड्ड समस्या छै गाँवमें क। नीक तऽ लागत लेकिन समस्यो बड़ छै अतऽ सु।
हँ हँ समती समस्या तऽ छेबे करै छै।
हँ।
देखियौ की होइ छै, पाइन पड़ि गेल तऽ, ओनाहितो कतहु नेटवर्क नहि रहल।
आ नहि रहल, ऊपरसँ किच- किच कतहु जायके मोन नहि करत।
हँ, आ गाम आरमे तऽ पता है, गाय, भैंस। रोडे आओर पर बाहिन दे छै।
हँ पूरा घिनेने रहै छै।
पूरा घिनेने रहै छै, एनी टाइम।
सेहे होय छै। तैयो कनिक डेव अखन बड्ड डेवलप बाकी य, टाइम लागत।
आ।
धीरे- धीरे हेतै, एकबैगे तऽ शहर नहि बनि जेते न।
हँ, धीरे -धीरे टाइम लगे छै कि, मधुबनीयो के बड टाइम लगले ये नगर निगम मे आबेमे।
भेलैया कि, तैयो अखनो कते जगह कचरा रहबे करै छै। ऐते गन्ध करेत रहत। लहेरियागंज सबमें छै बड ग अथी, उम्हर!
हँ, ल हरियाागञंज सब तऽ छेबे करै छै, ओहने के ओहने बेकार, रोडो सब ओहने।
तऽ। रोड पर नहैत, अथी करत, ओहि साइड जे हां
सबटा गिना क
एखनो छै, ओहिमे प्रोग्रेस बहुते लेकिन तैयो ठीक भेलैएा कते जगह, नय कोनो -कोनो एरिया नीक छै।
हँ -हँ।
हूं।
जेनाकि मार्केट और के एरिया ठीक छै।
ह मार्केट एकदम साफ साफ सुथड़ा रहत, कनि जायो मे निक लगै छै, साफ -सुथरा जगहमे, आ घिनायल सम में हँ, तऽ रहबे करै छै।
ट्रैफिक सब खूब।
ओ तऽ गाड़ी घोड़ा के वजह से त, आर बूझते ते छियै कते अथी भऽ रहल छै, ओहो से ओ जे गैस नि निकले छै, अहु से बीमारी होइ छै न। अते सारा पॉल्युशन, आबे आ सब तऽ लए लेने छै, क ककरो एहन नय हेतै, से हेतै।
हँ, ओ सएटा मे से पाँंचे टा लग नय छै, नय तऽ सब लग छै।
सएह बात छै हे, आब।
हूं।
आ पेट्रोल एते महंगा भऽ गेल छलै, बीच मे डीजल। गैस, गैस भेटबे नय करै छलैया, अहाँ सबके तऽ बड प्रॉब्लम भेल हैत मधुबनी मे? तैयो पहिले स हँ, बड प्रॉब्लम, गैस मधुबनी मे तऽ भेटबे नय करै छलैएा, किछ भी।
दू हजार के गैस मिलै छै, बिलेकसँ।
हँ- हँ।
आ एना अहाँ बुकिंग करियौ तऽ, पैंतालिस दिनपर।
सएह बड प्रॉब्लम छै, हँ। आ ओ डी कथी क देलकै, यै डी ए सी नम्बर ऐत तखने देत।
हँ हँ डी एस सी नम्बर ऐत तऽ ओ गैस लक ऐत तऽ ओ जब तक देखत नय तब तक नय देत।
हं बहुते, हँ सैह बात। छी, बूढ़ सभके तऽ ओयसभ नय होइ छै तऽ ओकरा सभके बड्ड प्रॉब्लम भऽ जाइ छै।
हँ- हँ- हँ- हमसभ तऽ अथिए से लै छी मतलब घरेके बगल मे छै दुकान
अच्छा।
ओकरे से लै छै तऽ दू हजार के दै छै।
हँ सेत देब्बे करत।
हूं बड्ड महग अ ओ पिछला बाजी त देने छलै पच्चीस सौ रुपए।
अच्छा।
हूं तबु लोक की करतै खेनाइ पिनाइ छोइड़ देै छै।
हँ सैह बात छै खेना- कत्ते लोक त ल लेलकै बाहर में इडेक्शन ल लेलकैयै ओ ऊहो पर कत्ते लोक बनेतय? बिजली बिल
हँ- हँ -हँ -हँ ओहो छै ओ लाइट पर बनबैबला पर ओयमे फेर बिजली बिल लगै छै माइर, ओयमे एक घंटा पर एग्गो खनाय बनै छै।
सैह बात छै। बात बराबरे पड़ै छै पैसा। या बिजली बिल दियौ या तइके गैस लिअ।
हं-
ओय पर चाय आ दूध उबालू, ओइ मैगी बना लिय सैह सब लैऽखाली उ ठीक छै, खाना -पीना नय हँ खाना -पीना नय।
आ ई जे अहां चाहबय भात बना लै छी, दाइल बना लै छी, रोटी बना लय छी
आ ओहो एक आदमी लय बना लेबै तऽ ठीक छै। ई चाइर पाँच आदमी के नय बनत। बड्ड समस्या भ जाइ छै। नै अथी छै, ए -इलेक्ट्रिक चीज यूजवला छै तऽ अथियो छै ने ओकर नुकसानो छै ने।
हँ बड्ड।
हं जे आदमी अकेले रहै छै, ड्यूटी करै छै, ओकरा लए ठीक छै, गैस -तैस की भरेतय ओ।
हँ जब शुरू -शुरू मे छलै, बड़ दिक्कत गैस के भऽ गैऽल तब छलियै लेने, तऽ दू महीना वैह पर बनेलियै।
हँ अच्छा।
हँ।
ओ-
तऽ ओय बीचमे दू महिना बड्ड परेशान छलउ भेल बड्ड एक तऽ दू -दू घंटा पर खेनाइये बनैय छेले।
हँ बाह, बड्ड छलैयै दिक्कत।
हँ ओय टाइममे बौआके खाली मैगीए बना कऽ दै छलै। मैगी -पास्ता, मैगी -पास्ता टिप- आ तेऽ गैस होलय तऽ कहियौ आलू पराठा तऽ कहियो सैंनविच तऽ कहियो कुछ तऽ कहियो कुछ बना कऽ अपन दऽ दै छी।
हँ सैह बात छै। किछ- किछ बदैलऽ क देबै तऽखन निक लगै छै। हमेशा पास्ता आ मैगी खरापियो करतै ने फेर।
हंतऽ छोइड़ो कऽ अबै छलै बड़, छोइड़ दै छलै टिफिन मे, नय खा छलै।
अच्छा।
हँ। आब तऽ
एना आय जा रहल छिय, आइ आब आइ स त नहि खेतै माछ माउस कुछो लोक
हँ अच्छा, आय स अथी भऽ गेलै स्टार्ट
हँ मतलब आइ -आइ मतलब अथी भऽ गेलै, सावन चढ़ि गेलै।
ओ हँ- हँ
तऽ हम सभ न खेबै आब आय स, मां छेलखिन फोन केने जे कत थी बना क राखब, फलाना ठिकाना हम कहलियन
हमरा की झुठोके पुछै छि की। तऽ बौआ सब पुछ लै छलय, तऽ ओ कहै छलै पनीरऽ
अच्छा
हूँ तऽ अपने भैँसी छै बिऐल, तऽ अपन लगे उहे दूध के बनेने हैत, कि दोकान स मंगेने हेत।
हँ सेहे हेतै।
के हम सब अपनो बना ले छियै न, अथी दूध जे खराब भ जेत।
हँ- हँ भऽ जाइ छै, हमहुँ सब बनबै छीय।
हँ या खायके मन रहत तऽ, दू दिन पहिले बना कऽ अपन फ्रिज मे राखि देलहुँ।
हँ बढ़िया अपन बनेल के थोड़े होय छै। हँ से तऽ होेबे करै छै, दोकान बला की मिला क करे छै, तकर थाह छय।
हँ आ ओ लूज रहत एकदम
हँ बढ़िया लगै छै।
हूं
अपन हाथ के बनेैके, कोनो अलगे बात छै।
हँ देखियौ जेबै अगर राति में, टाइम -टाइम मिलतै तऽ करबै। कोनो एकटासँ कऽ लेबै बात, आ नहि मिललय तऽ कोनो फेर बात नहि।
हुं हँ क लेब, अहाँ के कते बांकी रहि गेलै से।
हमर तऽ पन्द्रहटा में चौदहटा भऽ गेलै, एकटा और हैत।
बस
फेर देत, बस फेर कतऽ, फेर देत
पचीसटा पुरब के छै ने बस।
हँ पचीस टा, तऽ हमरा तऽ आय पन्द्रहे टा भेले।
तखन अहाँके और अय।
हँ अहांके के गो भेल, अहां के भऽ गेल पूरा।
ऐंह हमरा कहाँ भेला हम त स्टार्टे केने छलये, हमरा शायद तेरह चौदह गो भेले।
तेरह चौदह गो अच्छा। कोनो ने एनाहिते हेर -फेर हेर- फेर करैत -करैत भऽ जेत।
अच्छा अहाँ के पैसा शो हो या की।
नहि अहाँके।
नहि -नहि भऽ रहल छै।
नय पूरा कम्प्लीट के भे बाद
अच्छा से होइ छै।
हँ तऽ अथी करै नहि छियै से।
कथी
जाँचमे नै दै छियै कॉलिंग आरके।